हेलो नेटवर्क न है की उम्हर
हँ नेटवर्क तऽ बढ़िएँ छय हम तऽ वाइफाइ लगेने छियै
हँ वाइफाइ तऽमरो लागल छय
हँ पता नइ किया नहि हेलो हेलो करैत रहलियै अपने आप कैट गेलै
हम कहलियै कि अथी मुम्बइ में जाकऽ ब अहाँ कारे आबिके बिसरिये गेलियै
नइ विसइड केनाक बिसैर केना जेबै बिस बिसरे बला बात छय की
नहि नहि नहि तू दिनसँ कोनो मैसेज वगैरह सेहो अहाँ डालै छलियै ग्रुप में
आ अरे ओतयसँ एलियै ने तऽ एतय बिजी भऽ गेलियै कनि
अच्छा अच्छा
तऽ एहिमें पोता पोती मे बिजी भऽ गेलियै ह
हँ पोता पोती में बिजी होबाको चाही समयप नहि तऽ की करतै
हँ ओहि में बिजी भऽ गेलियै ओर अहाँ कहू
हमसब तऽ ठीक छी तऽ जोड़ हाट के नाम लेलियै तऽ हमरा याद आबि गेल हमर तऽ बड़ी खास आदमी ओतऽ रहै छय जोड़ हाट मे
के के छैथ अहाँके के कतय रहय छथिन वराटमे नाम कहू ने
जोड़ हाथ में ओहो टीचर छथिन डी पी एस मे
अच्छा डी पी अनिल झा
नय नय साधना झा
अच्छा साधना जे हम जानइ छियन ने हुनका हँ बहुत बढ़आंस
अच्छा
ओ मतलब जहाँ रहय छथिन ने ओ हुनकर जे मतलब लैंडलोर्ड छय ओ हुन हुनकास से हमरा बहुत दोस्ती छय तऽ हम आ दोसर की मतलब हमरा सबके एक बेर होली सम्मेलन भेल छलइ
अच्छा अच्छा हँ
तऽ ओहि में ओ आयल रहथिन तऽ ओ ओते हमरा जान पहचान भेल बढ़िया जान पहचान अइछ के भेलेत अहाँके साधना झा
हमर तऽ बुझत तऽ बहुत किछ छथि एना तऽ हमरो गामके छथिन दियादिन
हछ
लेकिन पूर्व हमसभू पूर्वजेसँ दुनू बहीने छियइ कियाक तऽ मूल गोत्र सभ
अच्छा बहुत नीक औरत छ बहुत नीक लेडीज छथिन हं बहुत नीक लेडीज छथिन आ बहुत संघर्षो कऽ रहल छथिन हमरा बड्ड नीक लागै छै
तऽ हमरा पता छलए तैं अहाँ जखन कहलियै ने जोड़ हाथके नाम लेलियै तऽ ओहि ट्रेन में तऽ आवाज नहि किलियर आबए
हँ
तऽ हम कहलहुँ ने जे हमरा कतहु केओ किछ कहैत छै तऽ हमरा जिक्रमे ओ शामिल रहैत छथ हमेशा
आ साधना झा के हम बढ़िआं से जानै छल एगो लड़का एगो लड़की छय हँ हँ हँ डी पी एस में छथिन आ हुनके कहै छथिन हमर भाय लागथिन कि मतलब अनिल झा एगो छथिन सेहो छथिन हँ ओहो छथिन डी पी एस में मैथ के टीचर हं ह हुनको हुन हुन हुनको कनिआ सब हुनको से जान पहचान छय कयाकि हमरा सब के एगो मंडली छय सुंन्दर कांड के
हँ हँ हँ ह
ओहि मण्डली में ओ शामिल छथिन सीमा झा
अच्छा अच्छा चलू देखियौ देखते देखते कहाँ से कहाँ जान प छान होव लागल न
इएह तऽ छै मैथिल में एक दूसरे से सब जुड़ल छै अपन मैथिल ब्राह्मणमे सभ जे छै से आ कतहु ने कतहुसँ कोनो कनेक्शन भए जेत
अच्छा
दूरोके रहबै ने अगर बातचीत
हँ ओ नहि कहै छै जे ब्राह्मण के लत्ती।
हँ ओ लत्ति। पति मिलियए
लत्ती जे छै से कहीं नहि कहीं चतेर कऽ चलिये जाइ छै
चलिए जाइ छै तऽ ओहि ओहिसँ जहा मतलब जोरहाटमे अच्छा मतलब ओ ओरो केओ छै की आओर केओ नहि
नहि नहि ओ तऽ पहिले गुवहाटी रहै छलखिन ह फेर ओतयसँ अपन। अरे सबके द हँ ट्रांसफर होइत होइत फेर अपन ओ जोड़ हाटमे एखन छथिन
हँ आ अनिल झाके तऽ परिवारो एते रहै छै आ ह ह दीग जलपा जोरहाट बहुत बड़का शहर नहि छै बुझलियै ने
हँ से तऽ हमरा हमरा हुनका बातचीत हमेशा रहै या कहैत ने छी जे मतलब जेठ बहिन कहिलियौ दियादिन कहिलियो गुरु कहिलियौ
हँ आ मतलब की छै जे छोट
दिल्ली मे लम्बा टाईम साथो मे रहल छै ने तऽ गाँव घर मे तऽ बुझले बात कते कते साथ रहे छै
हँ हँ पहिले दिल्लीमे रहथिन कि
हूँ रहल छथिन
अच्छा ओ मतलब ई छै ने छोटो शहर छै ना तऽ सभकिछ एवलेबल छै सभ चीजके सुविधा छै से छै
छैहेके इहा तऽ छै ने शहरके खासियत इहा होबाके चाही ने
हँ सबकिछ मतलब कोनो चीजमे अहाँके कतौ बाहर जायके काज नहि पढ़ाई पढ़नाई लिखनाई मार्केटिंग जे भी काज यए सब चीज के सुविधा सब चीज के सुविधा छै
अच्छा अच्छा हँ तऽ तऽ अहाँके नाम जिक्र करबै तऽ ओ बुझियए जेथिन फेर ओहो
हँ हँ हमरा ओ चिन्हने छथिन संगीता मैम कहबै ने तऽ तुरन्त कहि देैतिय हम जानै छीये
अच्छा
उ हमरा बढ़िआँसँ जानै छैथ
हूँ
कतहु भेटलै तऽ मतलब ओ कमे मुलाकात होइ छै किया तऽ ओहो अपना
बेजी केना ने रहते सारा किछ तऽ हुनको ऊपर छै
हुनके उपर हँ तऽ ओ मतलब आब इसकुल गेलथि इकुल से ऐलै फेर बच्चा सब सम्हारलैथ तऽ कमे कोनो प्रोग्राम जखन होइ छै ने तखने भेट भेल आ नहि तऽ कहियो ओह रास्ता से गेलहुं आ आबैत रहली हम जाइत रहलहु तऽ कहियो मतलब तहन ओ सरी सर हिला कऽ अपन चलि गेलथि हं से व्यवहारिक छथिन व्यवहारिक छथिन बहुत व्यवहारिक छथिन हं व्यवहारिक बढ़िया छथिन बहुत पसन्द आर हुनकर चइल स्वभाव सब बहुत
हूँ हू हं तऽ अथी अहाँके टास्क पूरा भऽ गेलइ
हम टक कऽ गो करऽ पड़े छै हम तो ओते स्टडीए
पता ने ओहि में जेना देखे छै कि पहिले हमरा तेनाहिय पाँच के सात गो देखाबे छले फेर दस गो भेले फेर पन्द्रह गो भेलै फेर ककरो ककरो देखै छियइ त तीस तीसटा जेना लगै जेना जेना पूरल जाइ छइ ने तऽ
अच्छा अहाँ जे हमरा कॉल केलियइ सेहो एड हेतै की
हँ हँ ओहो एड होइ छय हम अहाँके करब तैं बेनिफिट अहाँ हमरा करबै तैयो बेनीफिट मतलब करय वला होइ छै के सा लेकिन दुनू के लग भग हं के अन्तर छय जादा किछु नहि छै जेना हमर कोर्डिनेटर जेना समझेलकै तेना बता रहल छै
अच्छा हमर कोर्डिनेटर तऽ छथिन ओ जोराट में हम कल लगबे छियनि तऽ ओहो मतलब शायद पटना जाय रहल छय कि जे ओहिमे बिजी छै मार्केटिंग मे आ ई मतलब की कहे छय अखन हम बात केने छलहुँ किओ छथिन प्रभाक पी
आशीष आहाँ कहलिय आशीष चौधरी
नइ आशीष चौधरी सै तऽ बात केयने छलीै एखन हमरा कॉल आयल छलै प्रभर किओ छथिन पी पी के झा के की छथिन पी के
तऽ ओहो छथिन एनाहिए ओहि में मतलब कियाक तऽ हमरा जेना मैसेज एकटा देखने छले जे केओ गेटे फ्री छी तऽ कॉल करू तऽ ओहो छथिन अपने सब जकाँ ओहि में जुड़ल
हँ जुड़ल छथिन तऽ ओ ओ हमरा टोल के नइ छलथि कनि काल पहिने सात सात बजे हुनको से गप आ ओकर बाद हमखन मिलन छलनी तऽ कहलियै छी कऽ नि त मिलियै फन तऽ हमर हम जे केलहुँ तऽ तऽ बाते नय भऽ
हम्म काल्हिसँ एक दू बेर सोचलियै किय तऽ हमहूँ गप्प नय जादा केलियै काल्हि हमहुँ नहि के बराबर लेकिन हम सोचय छलिय जे अहाँके कोनो अपडेट मे किछ समझ में नहि आब रहल ह एकदम निश्चिन्त भ गेले मुम्बई जााक बरसा बुन्नी मे एकदम तऽ
हम एतऽ आब कऽ की भेलइ जे मतलब दूगो एगो पोता एगो पोती पुतहु बेटा ओकरासँ बाते करयमे टाइम नहि पास भेलइ
ओहो जरूरी छै ई सब तऽ बुझियौ कि ठीक छै लेकिन ओ सभसँ पहिले जरूरी छय
हँ चइल जाइ छै बेटा आठ साढ़े आठ मे ऑफिस तऽ ओ
साते साधनो दीदी के कहबइ जुड़ जाय ल एहसँ
हँ हँ हँ हुनको जोड़ि दियउ ओहो जुड़ि जेती
अब जुड़थिन कि नहि जुड़थिन नहि पता लेकिन ठीक रहेते कम से कम दसो पाँच मिनट
पाँच बात तऽ भऽ जेतै ने हँ
हूँ हूँ हूँ
आब तऽ हम मतलब जोरहाट जायब हम हुनकर नम्बर हमरा पास नै अछि लेकिन हम जोरहाट जायब तऽ जोरहाट जायब तहने हेयत ई बात आ नहि तऽ अहाँके तऽ हैत ने नम्बर
हमरा तऽ हुनका से हँ मतलब एना बातचीत हमेशा होइत रहैया
हँ तऽ अहाँ कहि सकै छी आर बहुत हमरा जोरहाट मे मैथिल भरल छथिन अपन ब्राह्मण बहुत छथिन तऽ हम तऽ जय ने बहुत जरूरी छलै हम आइ उएह कहलीएल हुनका उ जे फोन केने छलखिन एब एब ए के माध्यम से कार्य एप के माध्यम से मैच मैथिल भाषा के बढ़ावा मिल रहल यऽ ई सबसँ खुशी के बात जे सब मैथिलमे बात करते आ मै मैथिलके ग्रुप बनैत छै तऽ अहाँ दिल्ली मे केओ कलकत्ता मे केओ मुम्बई मे केओ कतहु लेकिन सबके आपसमे मैथिल पता चलै छै ने जे भाय हँ मैथिली मैथिल आदमी हमर ओतय ओतय य ओतका वातावरण के इन्वायरमेंट के ओतो के सब चीज के पता पड़े छै त ई सबसे बड़का बात छै बहुत नीक बात छै बहुत नीक बात ह त हमरा सबके से जखन टाइम मिलत तखन तक जरूर एगो कॉल का लल करब चलू मतलब एहि बहाने अहाँ से हमरा बात भेल अहाँ दिल्लीमे रहैत छी हम अहाँ कतय मिलतौ एँं आ कतय बात हैते
बिल्कुल बिल्कुल बिलकुल
बहाने तऽ कम से कम बातचीत होइया तऽ अहूँके नीक लागैया हमरो नीक लागैया जे भाय अपन मैथिल भाषा
ई छै ने जे अथि किछ ने किछ आदमी काज से त जुड़ल छै ने
हँ किछ नहि
आ एते भाषा के लोक बढ़ेलकै या तोहन ने बढ़ले या मै कने के लो बढ़ेतेऽ बढ़बे करतै
बनबै करतै अरे हम एगो फेसबुकमे देखने छलियै अपन अपन झा छथिन केओ अ युव अथि लंडन मे आ ओ ओ तऽ ओ डॉक्टर छथिन आ ओतय ओ अपन मैथिली भाषा म मतलब अथि कऽ कऽ की कहै छै ब्लॉग बना बना कऽ दै छथिन से एतेक नीक लागैया किछ कहैके नहि कहलखिन जे इंग्लैंडमे छी तैसँ की इंग्लैंड मे जीते से की लेकिन अपन मैथिल के हम संस् दुनू हसबैंड वाइफ डॉक्टर छथिन आ ओ जे पेसेंट आबै छैनै पेसेंट के संगे सेहो देलखिन ह पेसेंट जे अंग्रेज सब आबै छै पहिले मैथिलीमे कहती जे ई दबाइ अहाँ खा लेब आ तखन इंग्लिशमे कहती जे मतलब ई
इंग्लैंडो वला सबके मैथिली सिखा अ
ह नय ओ नहि बुझाए छै तहन कहै छथिन जे आप नही समझे न नहि तहन इंग्लिश कहे छनीन डिस टाइप इन मेडिसिन युज फोर डिस डेंग लेकिन ओ केह दै छथिन जे हमलोग मिथिला के है और ह ने हम हम सभ मैथिल छी ताहि दुआरे मैथिली भाषा मे हमरा सभ के अभिमान अई अभिमान अछि जे हम मैथिली
होबाक चाही जे एम्हर आब लोग बिसरल जा रहल छै
नय बहुत बहुत आब देखियौ हमर पोता पोती जे छलै ओकरा मैथिल किछ नहि अबै छलै बुझलियै ने खाली हिन्दी आ इंग्लिश हम हमर बे
कार अयो करू कए दिन के छुट्टी पर गेल छियै तहन तऽ कम सँ कम एकटा कार्य य तऽ हमरा विचार से अहाँ इहो लऽ लियो जे हुनका तऽ मैथिली सिखाए
हँ हँ ओकरा सभसँ हम मैथिलीएमे बात करै छी कहै छी बाबू अहाँ खेलहु तऽ ओ मने ओकर हम अपन बेटोके कहलियौ तू जे छै एकरा सबसँ मैथिलीमे बात कर घरमे कम से कम अपन भाषा के एनाई परम जरूरी छै परम जरूरी छै मिथिलाक छै तऽ मैथिल भाषाके उपयोग कर तऽ